ओह
की हाल यै
ठीक छै बौआ की हाल छौ तोहर चाचा कहै छलेे ह कि बौआ फोनो नइ करै य
नइ तनी इमहर रहू कनी बीजी ई का नहि करैत रहु
चचा कहई छै कि आब बच्चा सब सम्बन्धो नइ रखै य पुजा हमर कहिया सँ नइ फोन करै य कम से कम च तऽ फोन कऽ देब आहाँ के एक बेेर कऽ
के बराबर ध देय छै करबै करबै आप से तऽ इहे करअ के छै
कहियो कहियो क कथी कहै छै मे‌ए बाप के ध्यान छै लोक चाचो चाची के रखै छै ने भइजी कहै छला हँ किया आब फोन नइ करै छौ हम कहलिये कि जे बौआ रौ आब बिजी भऽ गेलियै चाचा चाची के के पूछै छै
कनि इम्हर रहू कनि बिजी पढ़ाइ लिखाईमे
तऽ भाइजियो तऽ बिजी रहैत छै तऽ फेर फोन करैत छै कि नहि करैत छै
नहि ओकर ओकरा कोनो काम धन्धा नहि छै खाली चकबाजी करतौ मरे उमड़े रहै छै समझलियै
नहि हौ से थोड़े होइ छै ओकरा छै आदत कि हँ कनि पूछि लैत छियै चाचा चाचीके तऽ ओ हमर कऽ दै छह आ तोरा ओत नहि होइ छियै तऽ हम न नास्ता पानी करबै आ चाचा नास्ता पानी करतै चाचा एतऽ ड्यूटी से अबै छै आठ बजे तऽ सीधा खाना खाय छै तऽ रोटी बनेबै आ तरकारी बनेबै तऽ चाचा खेतऽ रहतै इह सब खेतऽ प तू सब की खेला हे
एखन नास्ता केलु ह समोसा जिलेबी
ह मेए ठीक छ बाबू ठीक छ तोहर
हँ ठीके छै मै कनी ज्यादा घूमय फिरयमे शौक लगलियै साँझ भोर निकलि जेतौ डायरेक्ट
इएह दहक पूजा पाठ नहि करते किया ने करते अ
पूजा पाठ थोड़े दोस्त ओत जाक बैठल रहै छौ
ए से नहि होइ छै पूजा पाठ करैत छै हमरा कयने रहियै फोन काल्हि तऽ हमरा कहलक जे बहिन चलि जाइ छियै साँझो लेसँ लैत छियै अद चारि गो सब अपन बतिया लै छी तऽ कथी भऽ गेलै कतहु बैठतै उठतै नहि आदमी तऽ पागले भऽ जेतै घरमे बैसल बैसल
ईी कवल छल
उँ आर कहऽ
आओर सब तऽ चलि रहल छै एखन
आर तोहर मझिला चाचा छी मझिला चाचाके फोन करैत छी मझिला चाचा के फोन करे छी कि मझिलो चाचा केने
नहि एखन क सगल नहि
ककरोसँ तूसभ सम्बन्ध नहि रखबह नहि बड़का चाचाके करैत छहक ने आ हमर घर वाला के फोन करे छै चहक बताबह चारि गो भाय छै आ अखन अपने अथी छै सम्मिलित छै तखन तू सब फोन नहि करे छहक एक बेर के फोन करबह तऽ चारू चाचा सब बता या लेबऽ आँ
अच्छा आबसँ करबै हं तऽ की आइ खाना पीना बनतै
हँ तऽ खाना बनेबै बै नहि हौ तरकारी रोटी बनेबै जाइ छियै गरमे गरमे रोटी खाइ छौ तोहर चचा
अ की सब बनतै आय
उहे बनेबै तरकारी अलू आलू कोबी के तड़कार री रोटी आ आम छै दूध रहै छै खा लै छै
चलि रहल छै
सबजी छ तोरा बीस रुपैये परोर छौ बीस रुपै भिंडी छ कहियो तीस कहियौ बीस आ कथी कहै छै करैला छौ तोरा तीस रुप कठहल छौ साठि रुपे मिरचाई छौ दस रुपैआके पौआ आर तोरा ओम्हर केना छह तोरा सभके होस्टलमे तरकारी दैत छह कि नहि दै छह
ओ
होस्टल मे तरकारी तीमन दै छ कि नहि दै छ हौ
कहियो कहियो दऽ दै छै
आय नहि तऽ कथी आइ कथी देने छले हे नाश्ता मे
आइ रहे दूगो रसगुल्ला पूरी तरकारी बी
आ खानामे
खानेमे दालि भात
ह तऽ ठीके छै काल्हि तऽ रवि छथि आ काल्हि तऽ आओन बढ़िआँ देतह रवि कऽ
ओ पी द ही
ओ आलू के पूरी दही दै छ रवि हम बिसरि गेलियै तू हमरा एक दिन आऔर पने रह रहै दै छै नाश्तामे आर आर कह बहिनके की हाल छौ बौआ बहिन ठीक छौ गाव कहाँ जाइ छियै चाचाके छुट्टिए नहि होइ छै एकटा रविके छुट्टी होइ छै तऽ चाचा थाकि जाइ छै तऽ कहाँ गेलैए बहुत दिनसँ एक महीनासँ चाचा गाम नहि गेला हे
ओ केने चलि जाइ छै
तोहर बाबू जाइ छ गाम
हँ सप्ताहमे एक बार
हँ ई नहि जाइ छै जाए दहक हम नहि तोरा चाचासँ लड़ाइ करय चाहै छ जेतै तैओ नहि जेतै तैओ जाए दहक एक भए जाइ छै ने भऽ गेलै अपन
हू
आ बहिन कतऽ छौ बौआ
ह घूम गेल छौ
आ बड़की बहिन
के बड़की बहिन
तोर दूगो बहीन तऽ अपन छोटकीे घूमय गेलहु हे ने बड़की आबै छौ कि नहि आबै छौ
कोन जानकारी नहि
तोहर बहीन छौ तोरा नहि पता छौ लड़ाइ झगड़ा करै छी की
हँ एखन ओते नहि पता एखन पता नहि केलियै
तऽ मेएसँ मेएओ सँ नहि बात करैत छी हमरासँ नहि करैत छे तऽ नहि करैत छे अपना मेएओसँ नहि बात करैत छी तूसभ
मेएसँ बात केला भेल दू महीना
बड़का आदमी भऽ गेलै हे तूसभ ने तूसभ ककरोसँ सम्बन्ध रखबिही नहि ने
ह
अच्छा छोड़ू सब बात बता केहन मौसम केन सुमरके
आइ तऽ ठीक मौसम छौ रौद तऽ छा हे लेकिन पानि भेल छलए रातिमे तऽ मौसम ठीक छौ गाम जयतह अयतह तऽ आमो तामो खयतह तूसभ चाचा जाइ छौ चाचा तऽ थोड़े आम तोड़ा कऽ लेलेयए बम्बइ किशनभोग
हँ
आ फेरो जेतै पन्द्रह दिनके बाद तऽ मालदह तोड़ेतै आ कलकतिया कलकतिया तऽ एखन देरी छै एक महीनाके बाद हेतै मालदह आम अखन पाकऽ लगेलैया कनी कनी
ओ
आब किशनभोग आब
नहि देखे छियै अगर टाइम मिलतै तऽ हमूँ निकलबै कनी गाँवके तरफ
चलि जैहे बाप नहि जाइ छे तू नहि जेबह तऽ आम केना हेतै कटहरो फड़ल
अपन नहिरो जेबै अहाँ
देखह की होइ छै हेतै तऽ जेयबै ने तऽ हमर तऽ एक्के डोरमे छै ने नेहीरो उम्हरे छै सासुरो उमहरे छै जयबै भेट घाँट करय लेलए हमर भाय भावसभ आयल छै
तऽ अहाँके भाय भाउज आओर सब कोनो काम नहि य
किया हौ
जब पूजै छी तऽ कहै छी गांवे में बैठल रहै छै आओर कोनो काम न भ नहि अइ
किया गाममे गर्मी छुट्टी भेलैए धिया पुताके तऽ आम खाय लए एलैए
खरीद कऽ नहि खयलए कहै छै क दू हजार रुपैआ बर्बाद काम खेल लए
खरीद कऽ किएक खेतै जखन अपना आम रहतै तऽ लोक खरीद
तऽ ओकरा आबे मे दू हजार लगले कि नहि दू हजार के आम बहुत होइत छै
तऽ अपन खेत के जे आम होइ
ओहिस की लनाइ छै दू हजार ए नहि दू हजार जेनाइ चारि हजार के अथी आम
हँ आओर कहऽ
आओर सभ ठीक छै
आरो सभ ठीक छौ
हँ कनी गर्मी इहर किछु जादा छै ने
अच्छा गर्मी तऽ छै पानि किया घुम घुमी कैले छै
इम्हर देने तऽ छै कि पानि हेतै पर देखियौ होइ छै कि नहि
ओ अच्छा जादा गर्मीमे गर्मी नहि लगतै ठण्ढामे ठण्ढा नहि लगतै तऽ केना हेतै कह आओर कह
आओर सब तऽ ठीक छै
आओर सब
आओर देखियौ दू तीन दिन के अन्दर जेबै घर पर कनि आइ काम यै
तऽ आंय रौ बौआ मौसी ओतऽ जाइ छे कि नहि जाइ छे सुनै छियौ उम्हरे सँ तोहर मौसीके अथी जेम्हर तोहर होस्टल पड़ै छौ
नहि कहाँ जाइ छियै
तऽ कैला नहि चलि जाइत छे रवि कऽ मौसीसँ भेँट कऽ लेबै
अच्छा चलि जेबै अगिला बेर हँ आओर सभ बढ़ियां ने
हँ सब ठीके छौ
चलू तब रखै छी तब आब ह
दस मिनट पूरा हेत तब ने हौ
ठीक छै रखै छियौ
दस मिनट बतिया ने हो पाँचो मिनट नहि टाइम देबह
बस ब
ठीक छै राखह